हेलौ-
ठीक अछि ठीक अछि अपन।
हँ बढ़ियां बढ़िआं अपन कहियौ की केना चलि रहल छै।
भोजनेके तैयारी आब साँझमे आओर की हेतैय।
आइ कोनो विशेष छै आयोजन की यौ।
बहुत विशेष आयोजन छै आउ न अहाँ सबके समय पर समय एके दिन करब यौ।
हूँ कीसभ छै मिथिलाके व्यंजन कीसभ रखने छियै। भोजनमे मिथिला
हाँ तरुआ छै एकदम छै एकदम छै नहि किया रहत तऽ ओ तऽ मुख्य मुख्य आहारमे अछि।
अ-मै- मिथिलाके भोजनमे तऽ इसभ तऽ बड्ड चर्चित नै अछि। हेलो
अहाँके
हेलो हाँ हाँ हाँ हाँ
जे साढ़ अ-अरिकंचन बनल अछि।
ठरिया साग ठरिया साग
ते साग अति उत्तम हाँ ओकरा बढीयाँ से जे छै से नेबो तेबो दऽ के जे छै।
से ओकरा आमिल
हूँ हूँ
आमिल सभ अछि
ऐह तखन तऽ भो- तखैन तऽ ओकर महक आ स्वाद जे हा-भोजनके दुगुना भऽ जाइत अइ
बनाउ न एक दिन लाइन एक दिन जे छै से समय निकालि के
हूँ हूँ हूँ
समय निकालू एक दिन
बिल्कुल बिल्कुल जहि दिन कही जहि दिन कही एहन सुन्दर आयोजन सब जे अहाँ करैत रहब बुझलियै।
हूँ
तऽ निश्चित रूपसँ बुझियौ कि हमरासके तऽ मोन गदगद भऽ जाइया एहन एहन आयोजनके नाम सुनिके हूँ
छैहे तऽ आ ताहिमे अप- अप्पन सब के ओ जे अहाँके कबई माँछ होय या
आँय
कबई माँछ
आ- हा-हा-हा आ मखानक आ मखानक खीर
आ
ओहिपर हूँ उँ
हूँ बड़ी जबरदस्त रह-
मखानक खीर के की जे मखानक खीर के व्यवस्था ओहिमे सेहो भऽ जायत तऽ आओर उत्तम
बहुत बहुत बहुत उत्तम छै तऽ मखानक खीर मखानक खीर के जोड़ा
तऽ घर घरमे बनैत अछि
आ की बसर
ई सभ चीज तऽ मिथिला केँ घर घर में बनैयै
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और अहाँकेँ की छै आइ भोजन कऽ व्यवस्था
हमरा तै दिन में तऽ आइ वैह
दालि भात आलू सन्ना
दाइल भात तरका तीमन तरकारी जे वैह खलियए जे सामान्य होइय
तऽ छलै लेकिन एकटा मित्र ओइठाम स सेहो निमन्त्रण आइब गेल ऐछ ई सब चर्चा हम एहि दुआरे केलु है कि ओ निमन्त्रण में हु सोझका सोझका
वाह
ते ओ सोझका निमन्त्रण में तऽ भोजन में तऽ जेबे करब
तऽ वैह ईसभ चीज केँ चर्चा कैने छ छलैथ
अच्छा
हेलो की
हऽ हऽ सुनै छी
हँ तऽ वैह तऽ पुछलियैन तऽ कहलन कि मखानक खीर केँ व्यवस्था सेहो ऐछ
वाह वाह वाह अतिउत्तम अतिउत्तम
धले आ पुछलियन कि स्वाद बड़बै लेल की ऐछ यौ तऽ कहलक अपना सब में तऽ स्वाद ब बढ़बै लऽ आम कऽ अँचारे होइ यऽ
हु बहुत ठीके कहलैथ
अम्मट
आ हाँ हाँ ओना एखन फिलहाल जे छै से अम्मठ कऽ जरूरत तऽ हमारा कमे बुझाय ओइस नीक हुनका कहियैन मालदह जे होइए दुुधिया मालदह कहियैन जे अम्मठ छोड़ केँ वैह कहियौन ओकरे प्राथमिकता दै लऽ
घर में हेतैन तै ई बात ओ कैह देलैथ लेकिन ओ दू टा ऊपर स मालदह भऽ जेतै तऽ उत्तम तऽ एखन तऽ गेलु है नै तऽ राइत में एकर बारे में हम अहाँ केँ विस्तृत जानकारी देब
हु हु विस्तृत विस्तृत जानकारी चाही
नै अपना सभ केँ जे छै से ओ जे बनल छै हु तैय में
लेकिन कहलनि कि
झा
चाउरक पिठारमे तिल-तिलकोरा तरल रहत रे तऽ हमरा तऽ ओ ई तऽ कहलियै ने कि आ केराक के पात पर पारम्परिक रूपसँ
हाँ हाँ जे अहाँ सबके विधिगत
हाँ हाँ हाँ हाँ तऽ हम कहलियन तऽ कहलनि एहन जाइत जयबाक तऽ तनि आब निश्चिते भऽ गेल हए ताहिमे अहाँ माछक चर्चा कऽ देलहुँ
नहि तबे माछ खेनहार ठीके बहुत जमाना भऽ गेल बहुत जमाना भऽ गेल हूँ ओ सिंघी के जे छै से बंशीसँ जे छै से अपनासभ मारिके
मिष्टानमे की सबके मिष्टानक की केना छै
मिष्टानमे तऽ जे कहियै से भऽ जेतै एहिमे की छै मिष्ठानमे तऽ अपनासभ दिस जे छै से घरेलू जे छै से अ-अथि बना लेब लालमोहन अनरसा बनि गेल हाँ ठकुआ के आयोजन कऽ देबै
चल सेएह ने भेल
एकदम भेल तऽ हहाँ तकर बाद जे छै से पुरुकियाके आयोजन रहतै
हाँ हल्का हल्का आमक अचार संगे जे पुरुकिया चलैत रहै
एह गदगद भऽ गेलहुँ आ अपनेके भोजनके जे ई सुनि कऽ हम तऽ गदगद
वाह ई तऽ सुन्दर आ भोजनक जे सुनै छी तऽ की कहू आ ओलक केना की छै ओल ओल जे छै कब कब ओल
हूँ आह-हा गमक
हूँ-उँ
अपन बाड़ीके
हूँ
हूँ साक रही तऽ व्यवस्था रङ्ग से कऽ दी हाँ कहावतो छै अपना सब देिश अपना कहावत छै बाड़ीके पटुआ तीत
हाँ हँ हँ हँ लेकिन बाड़ीके जे बाड़ीके जे स्वाद होइया हम तऽ हम तऽ दिनमे बाड़ीके मिरचाइ खेने छलहुँ बाड़ीके जे स्वाद होइ या आँंखि से भट भट नोर खसै छलाह लेकिन स्वाद एतेक बढ़ियाँ लगै छलाह जे छोड़ल नहि जाइत सकैत छलाह
छैै तऽ अपन घरक जे तरकारी निमन होइत अछि तेइस जे छैय से स्वास्थ्यकारी आओ लाभकारी कैह सकैत छियै या सुपाच्य हूँ अहाँ जे बाहरी कोनो खरीद कऽ आनल जाइत अछ से कहियो नय ओकर जे छै से तुलनात्मक सम्बन्ध कहिओ नय रहलै हेँ
कतो ततेक नीक लागत कि कतबो खायएब तऽ मोन नय अघायत
छैहे तऽ बाप बा जबरदस्त जे छै से हूँ हूँ बिल्कुल बिलकुल बिलकुल
मुद्दा पे फेर खायके इच्छा हैत ततेक बढ़िआँ लगैया
नय ऐबेर जे छै से कहिओ अहाँ बनाउ समय अरिकञ्चनक जे छै से ढङ्गसँ एकदम बनाकऽ हूँ घरक मसाला युक्त
हँ हँ हँ हँ
हूँ ओहि संगे औरक चक्का
एहन स्वाद जे अमृत जेना लागत
हुँ नय बहुत जबरदस्त जे छै से ह ता तरहक जे जे छै से विधिवत व्यवस्था
हँ हँ हँ
हूँ त ई आइ काल्हि अपनासभके एकटा चलय लागल हेँ जे आधुनिकता आएब गेलै हेँ जे अबैत देरी ठण्डा पीबू कॉफी पीबू से नय
हूँ
हँ बड़ा पारम्परिक रूपमे जे छै से नेबो पाइन अबैत देरी जे छै से ताकि एकदम छैहे तऽ
स्वास्थ्यवर्धक चूँकि
एखने वएह मनोज भाइजी फोन कयने रहेथ आब हुनकर बेटाके छियेन उपनयन हँ तऽ ओय में विभिन्न तरहक जे छै से बहुत तरहक व्यवस्था जे छै से ओ कयने छैथ
अच्छा अच्छा
ह्मँ ओ अहूँके सम्पर्कमे बहुत बेर प्रयास कयेलथि शायद नय भऽ पयलैन
जानकारी घुमा फिरा कऽ भेटल बुझलियै लेकिन हू हूं
जे हुनका फोन नय लाग रहल अछ किछ समस्या अपन जेसँ
हँ से बड़ा विधिवत व्यवस्था जे छै से ओहो कयने छैथ
अच्छा अच्छा हँ
आऽ भोजनक जे छै से ओहो अहाँके अपनो प्रिय आदमी छैथ आ खुएनाए खेनाइ दुनू जनै छथिन बढ़िआँ हूँ दुनूके नीक अनुभव छनि हाँ सैह कहै छेलाइथ अपन जे पूरा विधिवत जे तैयार कयल हुनकर व्यवस्थापक जे रहथिन तिनके संगे आ हुए क्रममे गप उप भेल तऽ कहलथि जे एना एना ई अछि रामरुचि अपना सबके
आ हा हा हा वाह वाह बड बहुत दिन भऽ गेल ई सबसँ सुनि के
हूँ रामरुचि के तै बुझियौ जे अलग प्रधानता रहलै हँ अपन समाजमे
हूँ हूँ हूँ हूँ
नै छै एहिसे अपना सबके जे लोक अखन कहै छै जे मांस आनि लिअ आ माछ आनि लिअ
हूँ हूँ
हूँ लेकिन रामरुच जोड़ा जे छै ओहि संगे जे कटहर आ चक्का भऽ जाय दूटा के
आह सुन्दर सुन्दर सुन्दर
हूँ तऽ ओहिसँ नीक हमरा नै लगैया जे माछ या मांस के स्थान देबै तन तऽ सबके अपन अप अपन जगह छै सब क अपन अपन जे छै से विधिवत व्यवस्था छै
बिल्कुल बिल्कुल हँ हँ हँ हँ नै नै बिल्कुल हमरा तऽ सम्पर्क यदि जँ हुनकासँ हयैत तऽ निश्चित रूपसँ ओ नीक भोज करै छथि भोजनक व्यवस्था करै छाइथ नीक भोजनक व्यवस्था करै छथि हुनकर
नै नै निश्चित आब समय निकालि कऽ उन्नैस तारीखके छियै ओ हमरो ई भार देने छथि तऽ ओना ओ अ सम्पर्क करबो कर ताइथ
हँ हँ ओ हुनका हम देखलौं हेँ हुनकर भोजन के जे व्यवस्था रहल हुनका ओहिठाम हम बराबर केने छी उत्कृष्ट रहै छनि बुझलियै मैथिल लोकके भोजन करैके जे
से वेयजन नै रहल आ मोन नय रहल खुआब्य केतख